होलो हेलो
नमस्कार मित्र हलो नमस्कार नमस्कार कोना अछी
अहम ठीक अछि।
देखीे के बहुत ख़ुशी भेल ते अहाँ के फोन कलियू।
हलो
हेलो
बहुत नीक खबर सुनलहु बहुत दिनसँ गामक लोकसभ न्याय पुलक प्रतिक्षा करैत छल आब यात्रा ओरा आसान जायत
ह बिल्कुल
हलो हलो हलो
हेलो
मित्रा
हम्म
आवाज सुनाय नय देलक
हम्म अ पहिने बरसातक समय नदी पार करब बहुत कठिन भऽ जाय छल नाबक प्रतीक्षा करबाक पड़ै छल आ कतेको बेर लोकसभ घण्टो फँसल रहि जाइत अछलाह
बिलकुल विशेष रूप से छात्रा किसान मरीज आ व्यापार कारनिहार लोक सब के बहुत परेशानी होइत छल फूल बनबाक बाद सबके बहुत सुविधा भेटत
आ मजदूर सर सेहो बहुत मेहनत से अपन जिम्मेदारी निभा रहल छलाह
एहन पैग निर्माण काज मे बहुत धैर्य आ मेहनतक आवश्यकता होइत अछि जखन सब गोटे मिलीके काज करैत छथिन तखन महत्वपूर्ण निर्माण सफल होइत अछि
हम्म गामक बुजुर्ग सब पुल बनैत देखी के बहुत खुश छला ओ सब कहै छला जे आब भविष्य मे बच्चा सबके अ कठिन नय सहै पड़त जे हुनका सभसँ सहय पड़ै छल
ई सुनि के बहुत आनंद भेल विकास असली अर्थ ई अछि जे आगा आबैल वला पीढ़ीके जीवन आसान बनाओल जाय
ह पूल बनलाक बाद आस पासक गाम सबक लोक सेहो बहुत आसानी से एहि रास्ता आबय जा सकत समय आ मेहनत दुनू बचत
बिलकुल नीक सड़क आ पुल केवल यात्रा आसान नहि करैत अछि बल्कि व्यापार शिक्षा आ स्वस्थ सेवा मे सेहो बहुत सुधार आनैत अछि।
हम्म बिलकुल किछु छोट बच्चा सब दूर से पुल बनैत देखैत छल ओसभ एक दोसरे पुलैत छल जे पुल कहियाँ तैयार होइत
बच्चा सभमे एहन उत्सुकता स्वाभाविक अछि। हुन हुनका लेल ई बहुत पैघ नाव अनुभव होयत छै
हम्म बच्चा सबके एहन उत्सुकता स्वाभाविक अछि। हुनका लेल ई बहुत पैघ अनव अनुभव होइत अछि
सही कहलू एहन निर्माणक पछाड़ी। हजारो लोकक मेहनत करैत अछि हुनका सभक सम्मान करबाक चाही।
हूँ बिलकुल हमरा लागैत अछि जे पुल तैयार भेलाक बाद गामक विकास। आओर तेजी से होइत
अवश्य। जखन यातायात नीक होइत अछि तखन रोजगार व्यापार आ शिक्षा। अवसर सेहो बढ़ैत अछि
हूँ आइ पूरा दिन पुलक निर्माण देखैत देखैत समय केना बीति गेल बुझबो नहि भेल।
जखन कोनो पैघ काज आखिक की आगा बनबै तऽ। देखत छी त ओ अपने आप एकटा अलग अनुभव होइत अछि
हूँ पुल जल्दी बनि जाय एहि लेल पूरा गामक लोकसभ प्रार्थना करैत छथि
भगवान चाहथुन तो बहुत जल्द काज पूरा होयत। तखन सभ लोकके एकर लाभ भेटत।
हूँ आय अहाँ से गप कऽ पुलक मौत तऽ और नीक से बुझबा मे आयल
हमरो बहुत खुशी भेल विकाससँ जुड़ल एहन विषय पर गप करब। जरूरी अछि।
तखन पुल निर्माण आग प्रकृतिक के बारे मे विस्तार से बतायब
अवश्य हमरो अगिला खबर सुनबाक पतिक्षा रहत आरामसँ फेर गप करब।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ
कली पुलक निर्माण काज अओर तेज भय गेल अछि बहुत रास मशीन एक सग चलि रहल अछि आ मजदूर सब पूरा लगन से काज करै छलाह इ प्रगति देखे के बहुत खुशी भेल
ई सुन के मन प्रसन्न भेल जखन निर्माण काज समय पर आगाँ बढ़ैतैत अछि तऽ गामक लोक सब के विश्वास आ खुशी दोनो बढ़ी जाइत अछि।
बिलकुल आइ इंजीनियर सब नक्शा देखैत मजदूर सबके प्रत्येक काज ध्यानसँ बुझा रहल छलाह सब गोटे बहुत सावधानी से अपन अपन जिम्मेदारी निभा रहल छलाह ताकि पुल मजबूत आ सुरक्षित बनब
ई बहुत जरूरी अछि पूल एहन बनबाका चाही जे कतेको वर्ष धरि बिना परेशानीके लोकसब सेबा सेवा क सकय गुणवत्ता परर विशेष ध्यान देब आवश्यकता होइत अछि।
गामक बहुत रास लोक रोज सकाले आ। संय्ञा पूलक निर्माण देखय आबैत छथि सभलोग अपन आप हिसाबसँ से अनुमान लगाबै छथि जे पुल कहिय धरि पूरा भए जायत
हँ जखन कोनो पैघ विकास काज गाममे होयत अछि। त प्रत्येक व्यक्ति ओहि सजुड़ल महसूस करैत अछि। एहि कारणे सवक रुचि बनाल सकैत अछि
जी किछु किसान सब कहैत छलाह जे पुल बनलाक बाद ओसभ अपन फसल बहुत आसानी सँ बाजार धरि पहुँचा सकत समय आ खर्च दुनूमे बचत होयत
बिलकुल सहहि नीक यातायातक सुविधा किसान सब लेल। बहुत लाभदायक होइत अछि एहि से हुनका सबके अपन मेहनतक उचित मूल्य, भेटबाक संभावना बढ़ैत अछि
जी स्कुल जाय वाला बच्चा सब सेहो बहुत खुश छथि ओ सब कहैत छल जे बरसातक समय आब इसकुल जाइमे पहिने जकाँ कठिनाइ नहि होयत
ई सुन के बहुत खुशी भेल शिक्षा लेल सुरक्षित आ आसान रास्ता बहुत आवश्यक अछि पुल बनलाक के बाद छात्रा सबके बहुत सुविधा भेटत
ह निर्माण स्थल पर सुरक्षा लेल चारु कात घेराबंन्दी कयल गेल अछि मजदूर सब हेलमेट आ सुरक्षा सामग्री पहिर क काज करैत छथि
ई बहुत नीक व्यवस्था अछी कोनो निर्माण काज मे सुरक्षा सबसे पहिने होयबाक चाही एहिसँ दुर्घटना सम्भावना बहुत कमभ जाइत अछि
नदीक दोसर कातक लोकोसभ सेहो बहुत उत्साहित हेथि ओ सब कहे छथि जे पुल बनलाके बाद दुनू गामक बीच सम्बन्ध आओर मजबूत भए जायत
बिलकुल पुल केवल नदी के द्वार किनार नहि जोड़ैत अछि बल्कि लोक सब मान सम्मान आ विकास सेहो जोड़ैत अछि
हू आइ पूरा दिन पुल बनैत देखे के एहन लागैत जे हमर गाम धीरे धीरे बदली रहलैत अछि आगे बढ़ा रहल अछि
बिल्कुल ई बहुत सकारात्मक सोच अछि विकास एहन काज गामक भविष्य से उज्जवल बनबैत अछि स नव अवसर पैदा करैत अछि
की हम सोचे छी जे पुल तैयार भेला के बाद गाम में व्यापार शिक क्षा आ रोजगारक अवसर पहिले सँ बेसी बढ़त
निश्चित रूप से जतेक नीक सड़क आ पुल रहत ओते बेसी लोक निवेश करबाक आ व्यापार बढ़ावा क सोच
हूं आय अहाँ से गपके पुलक महत्व आ विकासक असली अर्थ आओर निकास बुझबा मे आयल
हमरो बहुत खुशी भेल एहन विषय पर चर्चा करब सबके जागरूक बनबैत अछि
हूँ आब प्रतिदिन कने समय निकालैके पुलक निर्माण देखै जरूर जायब पुरा पुल तैयार होयत देखब एकटा यादगार अनुभव रहैत
ई बहुत नीक बात अछि किछु निर्माण एहन होइत अछि जे केवल ईठ पत्थर नहि बल्कि पूरा गामक भविष्य बदलैत अछि
हूँ तुरन्त पुल निर्माण अंतिम चरणक तैयारी आ लोक सब उत्साह बारे मे विस्तार से बतायब
अवश्य हमरो अगिला समाचार सुनबाक बहुत इच्छा रहत आराम सँ फेर गप करब
अब निर्माणक काज अंतिम चरण मे पहुँच रहल छी दूर से देखते बुझाइत अछि जे बहुत जल्द गामक लोक सब एहि पुल पर आब जा सकत इस दृश्य देखी के मन मे बहुत खुशी भेल
ई बहुत शुभ समाचार अछि बहुत दिने से लोक सब एहि दिनक प्रतीक्षा करैत छलाह पुल तैयार भेलाक बाद पूरा इलाका के जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन देखबा लेल भेटैत
आइ पुल पर सीमेंट बिछायबाक काज चलि रहल छल मशीन धीरे धीरे काज करैत छल आ मजदूर सब बहुत सावधानी से सबटा व्यवस्था देखै छला कोनो तरहके जल्बाजी नहि कयल जा रहल छल
ई बहुत जरूरी अछि एहन निर्माण मे एक छोट गलती से भविष्य मे समस्या बनि सकैत अछि एहि कारणे प्रत्येक चरण ध्यानस पूरा करबाक चाही
हूं नदीे दुनू कातक लोको सब अब रोज आबी के पुल के देखै छथि सब कहते छथिन जे पुल तैयार भेलाक बाद शहर जाइके बहुत कम समय लागत।
बिल्कुल समयक बचत सभक पैघ लाभ मे से एक अछि जखन यात्रा आसान होइत अछि ते पढ़ाइ इलाज व्यापार आ नौकरी सब काज सुगम जायत अछि
हूँ एकटा किसान कहि रहल छलाह जे पहिने फसल बाजार धरि पहुँचाबै मे आधा दिन लगि जाय छल। मुदा अब पुल बनव के बाद बहुत कम समय में सामान बाजार पहुँच गैल
ई सुन के बहुत खुशी भेल जखन किसान के सुविधा भेटैत अछि ते पूरा गामक आर्थिक स्थित सेहो मजबूत होइत अ छै
बिलकुल। पुलक कात छोट छोट दुकान खोलबाक तैयारी सेहो शुरू भए गेल छै। लोक सब कहे छथिन जे पुल चालू भेला के बाद ओते बहुत भीड़ रहत
ई स्वाभाविक बात अछि जते यातायात बढ़ैत अछि ओते व्यापार आ रोजगार अवसर सेहो अपन बढ़य लगैत अछि।
ह इसकुल जाय बलाा छात्र सब सेहो बहुत उत्साहित छथि ओसभ कहै छथिन जे अब बरसात मे इसकुल छूटबाक- डर बहुत कम भए जायत
ई बहुत नीक परिवर्तन होयत बच्चा सबके सुरक्षित आ समय पर विद्यालय पहुँचबाक सुविधा मिल बहुत महत्वपूर्ण अछै।
ह आइे मजदूर सबक मेहनत तक देखे के मनमे बहुत श- सम्मान जागल ओसभ सकाल सँ। साँझ धरि बिना ढाकने लगातार काज करैत छथि।
सही कहलहुँ गामक विकास मे मजदूर सभक योगदान बहुत पैघ होइत अछि हुनका मेहनतक सदखन सम्मान देबाक चाही।
अब लगैत अछै जे हमर गाम धीरे धीरे आधुनिक- सुविधा से जुड़ि रहल अछि मुदा अपन संस्कृति अपनापन सेहो बनल अछि।